यहााँ आजकल बहुत संगीत सुनत देखल जाय छै कली स मोबाइल में धीमा गति बजि रहल छल पहिनी एतक ध्यान नहि दैत छलहुँ अचानक सङ्गीतमे एतेक रुचि केने बढ़ल
बस धीरे धीरे गति सुनाबादत बनि गेल जखन माथ थालक रहे छै तखन अथ संगगीत से बहुत आराम महसूस होइत छै एहि कारण सब रोज थोड़ा समय गीत सुनकऽ सुनैत छी
हमरा तऽ शान्त गीत बहुत पसन्द छै खासकर रीतिक समय धीमा सङ्गीत सुनब बहुत नीक लगैत छै मन धीरे धीरे शान्त भऽ जाइ छै तनाव सँ कम महसूस होइत छै
बिल्कुल सही संगीत मन पर बहुत असर करे छै अलग अलग गीत अलग भावना जर दैत छै एहि कारण लोग अपन मन सुनर गीत सुबह बहुत पसन्द करैत छथिन
काल्हिी हम पुराना गीत सुनैत छली ओहि गीतसँ बहुत पुराना याद जुड़ल छल सुनैत बचपनक समय याद आबय लागल सङ्गीत सचमे याद जगाँ दैत छै
हँ पुरान गीतमे अलग अपना पन होइत छै कतेको लोग खास गीतके बहुत भरि याद राखैत छै एकटा गीत बहुत भावना से जुड़ी जाय छै
हँ हमरा तऽ बरसातसँ गीत सुनऽ बहुत अच्छा लागत छै बाहर पानि गिरत रही छै आ भीतर धीमा गिनत बजत रहतन एहन महोल बहुत सुख सुकुन देत छै
बिल्कुल सही मौसममे सगीत ए संगत अनुभव पूरा सुभध गायक छै बरसातमे धीमाक गति सुनब बहुत लोक पसन्द करैत छथि
कल्हिी हम बिना काजवश गीत सुनैत बसै छलिय मोन बहुत हल्का महसूस होइ छल कखनो कखनो खाली सङ्गीत सुनब सेहो बहुत जरूरी लागैत छै
हँ सगीत आदमी कऽ मानसिक आराम दैत छै एती ल लोक काम करैत समयत सहे गीत सुनैत छथि एहिसँ थकान कम महसूस होइत छै
हमरा तऽ लोकगीत बहुत पसन्द छै गामक भाषा या मोटबा खुशबो अवश्य महसूस होइ से सुनहित अपनापन लागत छै लोकगीतसँ अलग मिठास हो जाइत छै
सही कहै छै लोकगीत सांस्कृतिकसँ जुड़ल रहै छै एहि मे लोकक जीवन सुखी वा भावना सभ झलकैत छै एहि कारण लोकगीत हमेशा खास रहैत छै
कल्हि हम देखलहुँ जे छोट बच्चासभ गीत सुनीकऽ नाचन लागैत छल संगीत सचमे सबके जोड़ी देत छै भाषा अलग हो मुद्दा धुन सभके पसन्द आबैत छै
बिल्कुल सही संगीत के कोइ सीमा नहिही होइत छै छोट बेटा पैग सब सङगीतसँ जुड़ि जाइ छै एहि कारण सबके सुखी दैत छै
हमरा लागत छै जे सँगीत बिना जीवन थोड़ा सुना लागत खुशीमे सेहो गीत बजैत छै आओर दुःखमे सेहो हर भावनामे सङ्गीत साथ दैत छै
हँ संगीत आदमी के जीवन के हिस्सा बनि गेल छै कनखे हिम्मत दै छै कनखे शान्ति दै छै एहि कारण लोक सङ्गीत सँ जुड़ैत रहैत छथिन
काल्हि हम हेडफोन लगा कऽ बहुत देर तक गीत सुनैत रहलियौ बाहरके सौर सुनाइ नहि दैत छल बस गीत आ अपन विचार एहन समय बहुत खास लागत छै
बिल्कुल सही कखनो अकेले संगीत सुनब बहुत अच्छा अनुभव होइत छै मानक बात सुख द समझ मे मदद भेटैत छै तनाव धीरे धीरे कम होइ छै
हमरा तऽ सुबह बहुत हल्का सङ्गीत सुनब बहुत नीक लागैत छै पूरा दिन सकारात्मक महसूस होइत छै मन शान्त रहैत छै एहिसँ काम करबक उत्साह बढ़ैत छै
सही कहै छी दिनक शुरुआत अच्छा सङ्गीतसँ तऽ मोन खुश रहैत छै ऊर्जा बनल रहै छै एहि कारण बहुत लोग बिहन के गीत सुनैत छै
हँ हर समय धीमा गति नहि सुनल जाइत छै कखनो उत्साह बढ़ाबयबला सङ्गीत सेहो जरूरत होइत छै यही सँ मन सक्रिय भहि जाइत छै काम करबाक इच्छा बढ़त छै
बिल्कुल सही यात्रा आ सङ्गीत मेल बहुत सुन्दर होइत छै खिड़की सँ बाहर देखैत रहू आर गीत सुने तो मन एकदम बहुत शान्त महसूस महसूस करैत छै
काल्हिी हम एकटा नया गायकके गीत सुनलियै आवाज बहुत मधुर लागैत छल सुनैत मन बार बार ओहि गीतसँ सुनबा करय जा छल अच्छा आवाज सीधे दिल छू छू लैत छै
हँ कछु गायक आवाज में अलग जादु होय छै अलोग भावुक बनी न तरीका सँ व्यक्त करै छथि एहि कारणवश हुनकर गीत बार बार सुनैत छथि
हमरा तऽ रतिमे अकेले बस कई गीत सुनब बहुत पसन्द छै एहिह समय चारु कान शान्त रहत से गीत हर सप साफ सुनात महसूस होइ छै मन बहुत गहराई सऽ जुड़ी रहत छै
बिल्कुल सही रात्रि के समय सङ्गीत असर आओरो बेसी महसूस होइ छै मन शान्त रहैत छै तन खतर धुन बहुत सुन्दर लागैत छै एहि कारण राातिके गीत सुन अनुभव दैत छै
काल्हि हम बचपनमे सुनल एकटा गीत फेर सुनलियौ सुनते पुराना य पुराना समय याद आबय लागलल स्कुल दोस्त पुराना दिनसभ आँखिके सामने घूमय लगल सङ्गीत सचमे समयसँ वापस लाइ आबैत छै
सही कहैत छियै कछु गीत जीवन भर याद रहैत छै जखन फोन सुनैत छी तखन। पुराना भाव फेरो से जागि जाय छै एहि कारण सगीत बहुत भावुक बनाय देय छै।
हमरा लागैत छै जे बिना शब्द वालला धुन सेहो बहुत सुन्दर होइत छै। खाली संगीतसुनत मन शान्त भए जायइत छै। कखनो शब्द जरूरी नहि होइत छै धुन बहुत किछु कहि दैत छै
बिलकुल सही मधुर धुन आदमीे कऽ सभ सोहे भावना महसूस करा दैत छै एहि लेल बहुत सिर्फ बध्य सगीत सुनबय पसन्द करैत छै एहिमे असली शान्ति भेंटाइत छै
कहली हम देखलियौ जे छोट बच्चा गीत सुन क नाचिऽलागल ओकर खुशी देखय बहुत अच्छा लागल संगीतसब उम्रक लोककेँ खुशी करत छै।
हँ सगीत प्रभाव बहुत स्वाभाविक होयत छै बच्चा होय या बूढ़ा सब। संगीत सुन कऽ आनन्द महसूस करैत छथि। एहि कारण सांगीत सभको जोड़ि दैत छै।
हमरा तऽ कखनो कखनो उदास समयमे गीत सुनब बहुत मदद करैत छै। मन धीरे धीरे हल्का भई जाइत छै लगत छै जे कियो भावना समझ लगली छै।
बिलकुल साही सगीत मान के शान्ति जगत ठीक छै सुखी से सगीत रहै। छैआ आ दुःख सोहे। सहारा दैत छै, एहि कारण लोक संगीत स एकर जुड़त रहैत छथिन।
कल्ही हम सोचैत छलियौ जे हर आदमीके जीवनमे। किछु खास गीत जरूर रहैत छै। जे सुनिते मन बदल जाइत छै संगीत यादमे भावना दुनू जुड़ल रह छै।
हँ हर लोक अपन पसन्द क संगीतसँ भावनात्मक रूपसँ जुड़ल रहैत छै। एहि कारण कुछ गीत बहुत खास बनि जाय छै सगीत जीवन का सुन्दर हिस्सा छै।
हमरा आब धीरे धीरे लग अलग तरहक संगीत सुनबक मोन करैत छै। पहिने सिर्फ एक तरहके गीत सुनैत छलिय मुदा आब। नया धुन सुनब सेहो अच्छा लागत छै।
इहे बहुत नीक बात कही छै। अलग तरह के संगगीत सुनलासँ अनुभव बढ़ैत छै इह धुन के नय महसूस। करबाइत छै एहिसँ संगगीत असली सुन्दरता बुझाइत छै।
काल्हि बिहाने हम एक बहुत हल्का सगीत सुनल छलिय ओहि। से पूरा दिन बहुत शान्त महसूस भेल मन मे सकारात्मक भावना आबि रहल छल। संगीत सचमे दिनके सुन्दर बना दैत छै।
बिलकुल सही। बिहान म मधुर गीत सुनलास से दिमाग ताजा रहै छै। मन एकदम खुश रहै छै। एहि कारण बहुत लोको दिनक सगीतसँ करैत छथिन।
हमरा तऽ पढ़ाइ करत समय धीमा संगीत सुनबमे अच्छा लागत छै। यह से ध्यान बनलरह छै बाहरक शोर कम महसूस सुनाइ छै। मन पढ़ाइमे लागत छै।
हँऽ बहुत लोग एहन करैत छै। शान्त धुन दिमागमे स्थिर राखैत छै, एहि स काम करब आसान लगैत छै। बस गीत बहुत तेज नाही होबकऽ छै।
कल्हि हम एकटा कार्यक्रममे गेल छलियो ओतुका लोक सभ मिलिके गीत गा रहल छल। पूरा माहौल बहुत आनदमयी लगत छल। सङ्गीत सभकेँ एक सङ्ग जोड़ि दैत छै।
बिल्कुल सही जखन बहुत लोक एक सङ्ग गीत सुनथि। गबैत छै तऽ तखन माहौल बहुत जीवित लागे छै खुशी सऽ अपन बढ़ी जात छै संगीतमे कोइ खास बात छै
हमरा तऽ गाड़ी चलबैत समय गीत सुनबै बहुत पसन्द छै सफर आरामदायक लगेत छे रास्ताके थकान कम महसूस होइत छै मन खुश रहैत छै
हु यात्रा दौरान संगीत बहुत अच्छा साथी होइ छै रास्ता लम्बा हो तऽ गीत सुन कऽ समय बीति जाइत छै सफर यादगार बनि जाइत छै।
काल्हि हम एकटा पुराना भक्ति गीत सुनि लिअ। सुनते मन बहुत शान्त भय गेल एहना गीत मे अलग तरह के सुकून होयत। छै वातावरण सेहो पवित्र लागत छै।
सही कहै छीय भक्ति गीतं मऽ मन सुन्दर शान्ति दैत छै। जखनमे परेशानी रहैत छै, तखन एहन गीत। सुमन बहुत राहत दैत छै
हमरा लागैत छै जे सङ्गीत बिना भावना व्यक्त करब कठिन होइत बहुत बेर सँ जे बात सबसे नाहीं कही सकत ओ गीत कह दैत छै एहीमे अलग ताकत छै
बिल्कुल सही सांङ्गीत सीधा दिल तक पहुँचैत छै एही कारण लोक खुशी दुःख आ प्रेम सभ भावनामे गीत सुनैत छत ई संगीत भावनाके जीवित बनाइ दैत छै
काल्ही हम अपना एक पसंदीदा गीतक सूची बना रहल छलियौ सोचलियौ जे हर मन स्थित लेल अलग गीत रहैत छै खुशी लेल अलग शान्ति लेल अलग ई बहुत सोचक लागत छै
हँ सङ्गीत हर समय अनुसार बदलैत छै जखन मन जखं महसूस करैत छै उन्ही अनुसार गीत सब कऽ इच्छा होइत छै एही कारण संगीत जीवनके हिस्सा बनी जाइत छै
हमरा आब लागत छै जे रोज थोड़ा समय संगीत लेल जरूर नि कालबक चाही एहि सऽ मन हल्का रह छौ तनाव कम रह छौ जीवन थोड़ा आसान महसूस होइ छौ
बिल्कुल सही सङ्गीत मन आ दिमाग दोनों लेल बहुत अच्छा होइत छै बस अआपन पसंद धुन सूनेत रहू ई आ खुशी शान्ति दूनू बनल रहल
यही के कहके यू ई जो चर्चा ओ समाप्त करे छै ओके मन बहुत मधुर और विचार बहुत सन्दर्भ रहल भै
हू बिलकुल सही सङ्गीत मन आ दिमाग दोनो लेल बहुत अच्छा करैत छै बस अपन पसन्द धुन रहैत छै एही सँ खुशी व शान्ति बनल रहैत छै
एको संगीत सुनब बहुत मन बहुते मन उदास सु अच्छा बहुत अच्छा और आनन्ददायक लागत छै
हूं